हेलो राधे राधे
हेलो कहियो
हेलो
हेलो हँ हँ कहियौ न
हँ ह की हाल समाचार य
बढ़ियां यऽ आहाँ अपन कहियौ
बस हमरो बढ़िये य
की सब भऽ रहल ये
किछ नहि बस अखन खाना खेलहुँ
अच्छा भऽ गेल खाना
हँ बस अखने भेल
अच्छा नहि हमर तऽ नहि भेल यए बनि गेल यए लेकिन एखन खेलहुँ यए नहि हम
अच्छा
हँ बनि गेल यै हमर जे छथिन ई घरवाला से कनि लेट खाइया एहि लए कऽ हँ एहि लए कऽ हमर तऽ खाना कनि लेटे होइए
हँ ओनो बाहर मे त लोक कने लेटे से खाय छै गाँव घरमे लोक खाय लै छै सवेरे
हँ गाँव घरके तऽ की कही सात आठ बजे तऽ लोग बूढ़ पुरान तऽ सात आठ बजे माँगय लागत अहाँके
हँ हमर जे बाबा अछि से सात बजे हुनका कहादन हमरा ओंगही लागऽ लागै छै
अच्छा अच्छा
हाँ
हँ से तऽ होइ छै
कोनो बाहर निकलबै तऽ केओ नहि मिलत अहाँके एखन
हँ गाँव देहातमे तऽ से होइते छै आ बाहरसभमे अहाँ देखबै की नहि कि अहाँ आठ बजे नओ बजेके बादे अहाँके बेसी लोक भेटत अहाँ बाहर जेबै ने तऽ रायते के लोकसभ अपन अपन काज धन्धासँ निकलै छथिन तऽ अपन घूमय फिरय ले राइते क निकलल
नहि गाँव देहातमे अहाँके दिनमे भेटत तऽ शाम साँझ होइत होइत सब अप अपन अपन घर में प्रवेश कैय जायत
कए जाई छै हँ से तऽ छेबे करै से हमरो छथिन ददिया साउस छथिन न हमर हुनको देखलहुँ सात आठ आठ बजल बस केह लागल भेलैए नहि एखन तक भेलैए नहि जल्दीसँ दए दे खाना
हँ बुढ़ सबके तऽ भैये जाइ छै
एहिमे समय जे देखय नहि आबै छै ने तऽ कनि टा अनिहार भेल तऽ सभके लागल जे राति क कतेक राति भए गेलै कत कतेक राति भए गेलै एहि लेल कनि हँ बु पुरानके जल्दी भए जाइ छै जे राति भए गेलै आब खाना दए दे अपन सुति रहब
हँ हम अपन बाबासे पुछलौं तऽ कहलक औ नहि मानै छौ तोहर माय सब
अच्छा अच्छा
हँ नइ दै छौ टाइमपर खाना खाना एखन खेलौं माछ
की सब भेल खेनाइ से अच्छा माछ रोटी खेलौं हँ अपनासबके मिथिलाके तऽ प्रसिद्धे अछि मौज
हँ
किछो हुए माछ हेबाक चाही
हँ
तइमे तऽ आइ हँ तइमे तऽ आ दिनो यऽ माछ मौस खायवला
हँ जिन्दे माछ आयल रहे धार कात स
आच्छा अच्छा गाँवमे रहै छीय अहाँ ततऽ हँ गांव सभमे तऽ अहाँके अपन पोखरिके भेटत हँ ओ तऽ छेबे करै कतबो अहाँ ताकियौ बाहरमे तऽ अहाँके ओहन स्वाद नइ भेटत गाँव बला मौज के तहिमे पनिक हँ आ पानिक सीजनमे तऽ और जे ओ पोठिआ माछ कहैत रहै तहिया छोटकी छोटकी जे पोठिया माछ होइ रहै हमसब जखन कनि हँ हमसब जखन कनि कनि रहियै ने तऽ हमर पप्पासब जाइ रहथिन आ धारसँ मारि कऽ अनै रहथिन
हं हं
तकर हाँ तहन माँ ओइमे नमक हल्दी खाली दए कऽ अपन तरिक ओहिना तरले तरल हम सब भाय बहिन बड़ स्वाद से खाय रहिये
एक दिन अहिना की भेल हमर पप्पा आनलखिन माछ खूब पानि पड़े रहे मां खाना बना लेलकै रहे तऽ जगहके कनि दिक्कत छै ओहि लेबाक लेल आनि लेलक पप्पा पप्पाके माछ बड पसन्द छै
हूं
मां अथी किच किच करिके बना तऽ लेलक जब खेलक तब कहै छै हे यौ बड़‌ स्वाद रहे यौ
हं हं हं हँ से तऽ छेबे करै कि गाम घरके माछमे तऽ स्वाद होइते छै
हँ
से सब बात पहिलु का वला लेकिन स्वाद आबो अहाँ नइ खोजबै आब तऽ कतेक रंग के दवाइ दिअ लागलै हँ ने धारो पो खरिमे
मिलबे नहि करत अहाँके ने
जखन हमसब बच्चा रहियै ने तखन बड्ड स्वाद लागै रहै खाइयोमे सबगोटा सब भाय बहिन सङ्गे सङ्ग बैस क खैयै
हँ
तऽ हुनकर आनन्दे किछ अलग रहै हँ लेकिन आब तऽ सभ अपन अपन चलि गेलखिन सब काजपर
काज इंसानो गेलै और स्वादो गेलै
स्वादो गेलै छेबे करै कि आब ओ सब बात कतय पाबनि तिहार अहाँ कहियौ दिवाली दशहरा भेंट मुलाकात हति हँ जग जाजन होयैत तखने छबे करै हँ आरो सब अहाँके बढ़िया यऽ कीसभ कए रहल छी अहाँ एखन
अखन तऽ किछ नहि कऽ रहल छी
अच्छा
बस खेलौंह तऽ कनि एहिना घुमैरही
अच्छा अच्छा हम तऽ आब खाना जायब परसै लए हम तऽ आइ बनेलहुँ यऽ बड़ नीक तीमन अहाँ तऽ सुनबै तऽ मन खुश भए जायत अहाँके आइ बड़ि दिनसे कहैत रही हिनका जे अरुआ पत्ता हमरा आनि दिअ अरुआ पत्ता आनि दिअ हिनका नइ नीक लागै ह हिन हुनका नइ नीक लागैए अरुआ पत्ता से अनै लए नइ चाहै कहलियै नइ खेबै अहाँ तऽ नइ खाउ हमरा आनिकऽ दिअ
हँ ओ तऽ दू तीन अथी स बनायल जाइ छै तऽ अहाँ कोना बनेलियै
आने हम तऽ एखन बनेलहुँ हुनका काटि कऽ बेसनमे फेनि देलहुँ आ कचरी जँकाँ बना लेलहुँ मुदा हमरा हँ मुदा हमरा कनि समयके अभाव रेहे हँ से तऽ हमरा बुझल अछि माँ सिखेलखिन यऽ हमरा
हँ
कनी समयके अभाव रहेय किय तऽ हिनका लेल दोसर तीमन करय पड़लै हिनका लए मटर पनीर बनेलौं पूरी बनेलौं हिनका बड़ मोन रहै आइ खायके कि हँ हम अपना लए तऽ भात बनेलहुँ आ वएह अरुआ पत्ता के चक्का बनेलौं ओकरा तऽ चक्के कहै छै हँ खट्टा दए कऽ तऽ आओर नीक लागै छै
हँ हँ
दालि साग्गा खट्टा दए कऽ बड़ नीक माँ हमर बनबै छथिन बड़ बढ़या सँ ओहिमे टमाटर दए देलक कनिटा कच्चा मरचाइ
हँ
हँ से सभ दए कऽ आमके सीजनमे तऽ ओर बढ़िया काटि कऽ दू टा फंका खसाए दियौ हँ आम दुटा फक्का काटिक क के खसा दियौ तखन तऽ स्वादे बदलि जाइ छै
हँ ओना ओ इचाइयो के बनबै छै ओहो बड्ड नीक लागै छै
हँ नीक तऽ लागैए हमरा आबैए सभचीज करैय लेल खाली ओकरा जे देखलिय माँसभके देखलहुँ जे ओ सिल्ला लोढ़ी पर दए दए कऽ कनि कनि चुड़ि चुड़ि कऽ मोड़लक से हमरा एखनो मां सनके नहि भए सकैए
उ नइ
कहुना हँ कहुना तऽ कए लैत छी मगर ओतेक बढ़िआँ नइ बादमे जहिना रस देबै ने बस ओ हमर एना कए कऽ खुलय लागल धीरे धीरे हँ नहि होइ छै नीकसँ एहि लए कऽ हम बेसी नहि बनबै छि
माँ सभ पुराना जमाना के आदमी छियै हुनका सभके अथिन कै सकैत छियै
हम अपन काटलहुँ आ बेसनमे फेन कऽ कचरी जकाँ बना देलहुँ आ ओहिमे मर मर मसल्ला दए कऽ अपन दए देलहुँं रस
ओहो बड नीक लागै छै
हूँ कनि टमाटर प्याज सभ दियौ तऽ बड़ नीक लागैत छै
हँ
अहाँके घरमे के सब यऽ
हमर घरमे एखन हम छी हमर माँ छै दादी छथिन दादाजी छथिन अभी तऽ पस एतबे छथिन तऽ बकी सब बाहर रहैछ
दादियो बाबा छ छेबे करथिन एखन
हँ हँ दादियो बबा छै
अच्छा नहि हम तऽ एखन बड् असगर रहैत छी किया तऽ बाहरमे छियै न गाँव में तऽ हमरो बड़का परिवार अछि साउस स सुर हँ साउसु ससुर हमरा तऽ बड़को ससुर अछि बड़की तऽ सब सङ्गे छै तखन ह ददीया साउस ह गांव मे एखन तखन सभगोटा सङ्गे रहै छै आ हम ' तीन परिवार छी एहिठाम बाहरमे हम आ घरवला एकटा बेटी यए हमर एखन हँ एखन तऽ छोट यऽ तऽ बदमाशी बड़ करैए या हँ नवका जे पेर भेलैए डेढ़ सालके यए
हँ हँ
की कही भेर दिन दौड़ते रहल एक रती गेट खोलब की कि निकेल जायत सोझे बाहर घूमैत रहू एतेक धड़फड़ी भए जाइए भोरके कामके हिनका ऑफिस जायके टामन ' आब हिनकर हँ हिनकर आब नाश्ता दियौ ओ कए कऽ फेर बच्चाकेँ ओम्हर करियौ सभचीज करयमे बड्ड बोर के भए जाइ छै हमरा
हँ ओ तऽ भइए जाय हय ते सुबह के टाइम मे भए जाइ छै
तब हाथ कखन ते सुखतै कखन सुखतै जे अपनो कनि नहायब सुोनायब पूजा पाठ करब
हँ
हँ से सब करयमे बहुत भए जाइए दिक्कत एहि सब छोट बच्चामे इएह रहल कनी लोकके रहल ने माँ रहल साउस रहल ई सब छोट बचा नानीये दादी हँ नाने दादी लग छोट बच्चा हँ लेकिन असगरमे बड़ उ होइए
छोट रहै छै तऽ असगर कनिटा भए जाइ छै दिक्कत
हूँ आ मोनमे होैत जे कखन पैघ हेतै कखन अनकर बच्चाकेँ देखब तऽ मोनमे हैत जे कखन हमरो बच्चा पाँच सालके हैत।
हँ जे कनिटा अथी रहतै।
हँ ते मे ते आइ काल के बच्चा खुआवे मे कद करे छै खेबे नहि कर करत हां मोबाइल दियो हम चलेंब केऽ तखन ओ मोबाइल देखि देख कऽ खायत दू चारि चम्मच ' नहि तऽ खयबे नहि करब हँ ' हमरा सभके माँसभ कहलक हमरा सभके खिस्सा जे तोरा सब के बाटी मे सेन के आगा मे दाय दैत रहियो अपना काज मे लागल रहि रहिये तु सब अपने खा लैत रहै अपने खा ल खैत रहए उठा कऽ आ तोहर सभके बच्चा हँ नहि माँगत ओ भेर दिन खेलयमे भए जायत लेकिन माँगत त नहि खाना एक्को बेर खाय क तऽ एको रत्ती किछु नहि आ चॉकलेट बिस्कुट खाली दियौ तऽ हँ चॉकलेट बिस्कु छूट दै लए जाउ ने भरि दिन पुुरियामे की की आइ काल्हि आबै छै सेसभ दियौ ने ओसभ भरि दिन खाइत रहत ओहि सभसँ तऽ पेटो नहि भरैत छै हिनकर सभके
नहि ओ दैत रहियौ ओ ल ऊ नहि हेतै कोनो दिक्कत
छबे करै ओएहत तऽ कहलहुँ मोनमे हैत' कहिया पैघ हयैत कहिया पैघ हयैत
हँ पैघ हयत तब और ओकर अथी बढ़ले जायत
हँ छबेए करे की तऽ माछ तऽ आइए अहाँके खतम करय पड़ल हएैत काल्हि तऽ बरहस्पति छी।
हँ हॅ तैं कमे लेलकै रे मा हमर
तऽ रात सभके ई बाँ देह हाथ तऽएह भए जाइत छै रात लेलियै भोरो खा लेबै बेसी हँ किया ते तऽ हमहुँसभ गाँवमे रहलौहु ने तऽ माँ सबके देखलौहु हँ तैहिमे माँसभ तरले राखि दै रहथिन जे आधा तैर कऽ रैख दही आधा तैर कऽ रैख दही आ दोसर दिन अपन ओहिमे झोर दए कऽ फेर खेबै
ह
तैँ लेकिन काल्हि तऽ छी वृहस्पति आ अपनासभ एहिठा तऽ व्रहस्पति किछो नहि नहि मछ मौस खाउ नहि लहसुन प्याज खाउ आ नहि अहाँ बेसी नीपा पोछी करू
हँ बृहस्पतैक क किछु नहि तए दुआरे कमे भेल हएत ओना तऽ माछ नीक होइए ठण्डाके
की कहलियै ठण्डा के ह जाइम जाए या तखन तऽ आओर नीक लागै खाइमे
हँ